हेलो
हेलो
हँ ठीक
हँ हँ भोर लागै छी
खुब नीके रहु ठीक छी। हँ हमहूँ ठीक छी हँ हँ हमहु ठीक छी अच्छा की करै छी। हँ हँ आइ तऽ व्रते छी अहूसब सहै छियै आब ओए पूर्णिमासँ
नहि हम सक्रते स करे सक्राते
सक्रतेसँ करैत छी हमहुसब सक्रतेसँ करैत छी
सबमे तऽ ज्यदा सक्रते स करै छै न
हँ लेकिन आबसब करै लगलैए पूर्णिमेसँ
अच्छा
अच्छा
कहइ छै जे पूर्णिमा नीक होय छै मगर अपना सबमे तऽ शुरू से कहै छै सक्रते स कड़ी आब जे शुरू स करै छै लोक
वैहे करैत रहि गेलै हँ हमहुँ सब सक्रेत ते स करै छी
हू
आर कहू तऽ कीसब फलहार बनेलौ हँ
आम ई काज सब क कऽ नहेलों सोनेलौ पूजा केलौ फेर बच्चा के खुएलो पियलौ नहेलो अखन सुतल ले बौआ
अच्छा घरेमे पूजा कलौ कि बाहर गेल छलौ है
घरेमे केलियै नहि गेलियै ओना एतऽ तऽ ओते मंदिर नहि छै तैयो गली में तऽ उम्हर रोड पर छै नहि गेलियै बौआ दुआरे ओकरा बाथरूम होइ छै दाँत-ताँत होइ छै ने लैट्रिन होइ छै तऽ परेशान रहै छै तैय दुआरे नहि गेलियै ह अहाँ गेल छलहुँ मंन्दिर
हँ हम तऽ मंदिर गेल छलौ कहै छलियै जे भवानीपुर जायब लेकिन बड्ड पइन होय छै ऐतऽ तऽ तैय दुआरेसँ पैनमे नहि गेलहुँ एतसँ कनि दूर छै हमरा सासुरसँ हँ तऽ तैय दुआरे नहि गेलियै गामेमे मन्दिर छथिन न भोलाबाबा के छनि ओतहि जा कऽ पूजा कैलौ हँ घरोमे आबि कऽ पूजा कैलौ तकर बाद फलहारसब बनेलौ हन खाना हमर दियादनी बनेलखिन!
और फलहार बनेलहुँ ह सजमन के हलुआ चिनिया बदाम भुजलहुं हे! और हे कहेय छि कनी मिस्त्री कनके फोन ऐल रहो ल हन बात करै छी, और सब ठीक छी?
हाँ और सब ठीक ये। हमे त बड मंदिर छै अपन भोला बाबा क, लोक सब सुमबेर सब जगह गेल।
बड मनदीर अहाँ सब के तऽ घरे पलंग यऽ।
ह घर मे छोटेटा अतऽ गाँव मे ह लगे मे।
ह गांवमे मोहबेट मे।
हु - हु - हु रग्यमे हे मधबनियो में रहै छलियै ने तऽ जेना महादेव भवानीपुर गेलउ। कपलेश्वर गेलाउ। राजेश्वर गेलाऊँ ओत बहुते मंदिर छैन। तऽ जत तत गेलउ हु।
हमहुँ कहै छलियै आब भवानीपुर तऽ बड गेल छी कपलेश्वर नै गेल छी। तब जे देबो सोमवारीमे मौसम नीक रहतै तहन ने।
मालदह भऽ जाय। नै हम तऽ केए बेर मधुबनी मे रहै छलिये, ओत सँ लग छलैये कपलेश्वर। तऽ बड्ड जाइ छलियै।
उतरलों आ ओत स ऐब गेलो उगना हल्ट उतारलउ ओत स अपन चैल जाउ पेरे - पेरे।
ह - ह आ रैत मे खाय छी।
ह खाय छियै लेकिन नमक नै खाय छियै अनूने खाय छियै हम!
ह - ह बिचला में फलहार करै छिये और सब तामे अनुने नून नै।
सूर्यस्त अखन त खाए लै छै रेतो क।
ह - ह हमहूँसब खाइते छलियै अहाँके आ पहिले इसलिए बच्चा सबमे। तऽ खाय छेलियै, फेर थोड़े बिचे दिल्ली मे रहैय छेलियै न हम तऽ दिल्लीमे नै खाय छै किओ सोमवारी। सब फलहार ह ओतऽ किओ नै खाय छै! तऽ सोमवारी करै छेलियै, तऽ अथी हम फललाहार सभ करै छै! त सब कहलकै एगो और लेडीज सब छेले न पड़ोसी सब कहलकै की जे नै केल होइ छौ न त नमक नै खो और फलाहार नै करमें तऽ नै कर लेकिन नून नै खो भोला बाबा के ब्रत में नून नै खाइ छै। आ हम कहलिए हमरा सभके गाँवमे तऽ कहै छै अपना सबके एम्हर नै। नै कहै छै महादेवके व्रतमे सबचीज लोक खाय छै!
हर चीज
शिवराइतो मे लोक एम्हर खा लै छै, शिवराइत के व्रत के बाद गेल अपन मेलामे सब किच खेललक!
आ एम उम्हर सब मे नै खाय छै दिनो क नै रैतो क नै शिवराइत। नहि आ इहो व्रतमे सोमवारियो मे नै।
ना मीठे खाइ छि।
मीठे खाय छी त कहलक ओ सब मीठा खो आ। व्रत केल हेतो तऽ बउआ सब रहे हमरा पेट में तऽ कहल कै मीठे खो। लेकिन नमक नै खो तऽ ओय दिन सँ जे हम खलियै तऽ ओहि दिनसँ हम। अनूने पड़ै छै।
हँ हमरो सासुर सभमे सभ मतलब फलाहारे करै छथिन फेर हमर गाँव मे सब खाना खााय छथिन।
हँ एम्हरो बेसी लोक फलाहारे करैत छै। गामोसभमे आब फोड़ लागल य सब हँ हँ। आ मोबाइल परर देखलक जे जे अपन भेल से से
हँ छै। रख अहा अरबा अरबैन केलउ
त बेसी मोन खराब यऽ
ओ दाँत होइ छै। ने तकरा बड्ड भऽ जाय छै। अहाँके बोखार भऽ जायत उलटी लइ कीग
त भेलैय बत
नहि दाँत तऽ कहिय से नहि होइ छै मगर आगाँ चउ तउ जे होइ छै। ने
नाप।
हँ। अगला चौउ हबे लागत खेनाइ पिनाइ छोड़ि देत खाली पानि पियअत आर आ बड कमजोर लौआ पौआ भऽ जाइ छै। बुझलियै। ह जए गो दात होइ छै। तए बेर पेड़ दय छै। ठीक छै। ओना दै छै। दबाइ तबाइ हँ हँ। हँ।
दू सालके यए हँ। खाना बनलै हए हममहर। आलू परोड़ अँटी सोयाबीन सभके तरकारी भात दालि। मले हँ। त आधा आदमी सहल छथिन आधा आदमी नहि सहल छथिन हमर दिआादनी पूर्णिमास तऽ करैत छथिन। ओ पूर्णिमासँ करथिन नहिई ओ नहि केलिन ह पूजा क के एलियै सब गोटे
हू
लेकिन ब्रत नहि करै छै।
हमरो अथी मल हम हमर सउस केने छथिन? हमर दियादनी क मन दू बेट टाइफाइडे भ गेले नेा टाइम मे
ह ह सा
हम तीन दियादनी छीयै तीन दियादनियए छियै। नहि नहि तऽ हमर बड़का जे छथिन। से नहि छथिन। खतम भ गेलखिन आर मैझली हम सबस छोट छियै। मैथिलली छथिन ओ अलग रहै छथिन। दलीए मे अलग रहै छै। हँ हँ कनि हट केऽ रहै छथिन। आर इम्हर हम हमर दियादनी बड़की हुनकर बौआ एगो छनि ने। सास ससुर आर ददिया स सब एक जगह रहैत छै।
हर भब
एक जगह रह छै। बड़ी हुनका केना छोड़ि देबनि अपन
नहि हँ किए छै। बौआ छनि एगो हुनको?
हँ हँ साढ़े तीने साल के बौआ रहनि ते भऽ गेलै अचानक हँ दसमीमे छियै आब पैघ भ गेलय।
कोन क्लासमे छथिन बौआ।
बौआ हुनकर दशमीमे एयबेर छथिन।
हू ओ हुनका दू बेर मोन खराब भ गेलनि एहि टाइम
हँ अच्छा तऽ छुटि गेल हेतैन।
दिल्ली मे रहै छी अहाँके नहि छीनऽ।
नजबगढ। नजबगढ़ मे रहै छियै। हेलो आवाज नहि आबैया। हेलो।
हँ हँ नइ दिल्ली नजबगढ मे।
हँ नजबगढ। अच्छा आवाज नहि आबैत छलए नेटवर्क लागैए चलि जाइत छैय। कि हमरो मे कि अहिमे।
हूँ- हूँ।
जिओके गाँव सबमे बड्ड खराब नेटवर्क छैय नहि आबैत छैय।
हँ नजबगढमे रहय वारिश होइ छैय तऽ आओर नेटवर्क अथी भ जाइ छैय।
हँ हमरो बहिन रहै छैय ओते दिल्लीेयेमे फरीदाबाद मे रहै छैय ओ। अपन मकान बनने छैय अहीं के सासुर जे छैय निगोलमे।
हँ- हँ।
से बहिन ओतहि रहै छियै दिल्लीएमे अपन मकान मकान सब बनेने यऽ फरीदाबादमे ओतऽ रहैय।
हँ तऽ फरीदाबाद दूर छैय हमरा सबस।
आओर सब की खाना बनेलहुँ अहाँ।
हमर दियादनी बनबे छथिन। भोर के ओ बनेलथि रैति केऽ हम बनेल तऽ ओ बनेलखिन हे सब्जी भिंडी आलू के सब्जी। दिन कऽ रोटिए बनै छैय।
दिनकऽ रोटिेये बनै छैय, हँ दिल्ली सबमे दिनकऽ रोटी
रैति के भात बनल।
रैति
हँ।
हमहूँ सब भात आब दिन राति भात नहि खायल होए नहि पचैय तऽ अपन दिनके रोटिए खा के रहै छियै आदत भऽ गेलए। रैति कऽ अपन भात खेलक हँ आदत बनि गेल।
हँ आदत।
रैति क न रोटी आब नीके नै लागैय आदत जे भेलऽ भात के। हाँ हमर माँ ठीक हाँ हाँ ठीक छै सब ठीक छै।
हँ अहाँके माँ तऽ मधुबनिएमे रहैया न?
हँ हमर माँ मधुबनिएमे रहै छै।
अच्छा ठीक छैये।
हाँ ठीक है। हमहूँ तऽ अखन गावे मे छलहुँ हां मधुबनीेये मे जुलाई मे एबे केलहुँ हन।
अच्छा एतऽ आयल जाइ छलियै ओतऽ गाँव सबमे तऽ एल हेबै नहि गेल हयब नैहर।
एहि बेेर नहि गेलियै मां घर नै गेलियै।
गेलिये अ अच्छा मधुबनिए से भेट होत रहत।
मधुबनीये मे रहि क उम्हरे उम्हरे घुम फिर लेलियै आबि गेली। नहि गेलिय, अरे म भेट मे केओ लोक नहि छै न नहि नीक लागे। अ क कका छथिन अंगना मे केओ लोक नहि छै। केओ बेटी दी रहल तऽ नीक लागल घुमलो फिरलो।
नेब
छै ह नहि वाले म
ह्म्म
अगला सालके इन्तजार करबे। नीक तऽ बड्ड लागैत छै हमरा गाँवमे सभ रहैत छै तऽ।
हँ त गाँवमे तऽ कृष्णाष्टमी बड नीक होइए।
हाँ-हाँ -हाँ बड धूम धाम त
नहि आबै छियै?
भेला के बाद एके बेर देखलियै कहाँ गेलियै बिआाह भेला के बाद।
नाय
नहि
ओहिमे अहाँके गाँव मे बड लोक अबैय या जे बाहरिया रहैया सब अबैय।
हाँ घरे घरे सब एले मेन ओह टा एगो नीक पूजा होइ छै।
हाँ आ हमरा सबके गामवमे अहाँ तऽ सासुरके लोकसभ हमरा गामवमे सेहो होइ छै हमर नैहरमे सभ पा जाइ छै देख ला।
शुभंकर पूर्णिया होइ छै। शुभंकर पुर मे हँ हँ त ओमहका सबस उम्हरे जाइया हमरे ग
कृष्णाष्टमी हमर गाममे बड़ड धूमधामसँ होइ छै नेेक अहाँके ओतुका बेसी नामी छै म भेटके
नहि हमरा गाँव क